ठीक छी आहां कै अ हम्हूँ नीक छी, आइ स्कुल धर्म पर चर्चा भेलै ताहि स हम सोचि रहलू छनु के धर्म वास्तक अर्थ की अछि।
अच्छा ठीक यै करू।
हां-हां सही कहलू बहुत नीक सोच छथि जे मन्दिर, महजिद व चर्चा जाए मात्र धर्म अछि मुर मुद्दा धर्म तऽ जीवन जीवै के सही बात देखबत अछि।
अच्छा।
तऽ म ए धर्म हमार सभक सत्य बोलक ईमानदार रहत व दोषक सहायता करब सिखाबैत अछि, धर्म का छी?
हां अपन सबके धर्म कहै छै कि अपना सबके हमेशा से स सत्य बाजै के चाही और एमे ईमानदारी से जीबै के चाही।
हमर दादाजी कहैत छथि जे मानव सेवा सबसे पैघ धर्म अछि।
हां-हां सही बात छै कहै छथिन अहाँ के दादाजी
हां-हां ई बात बहुत सही अछि जो और बताबा हमर धर्म छथि। जय के सत्यवादिता जय प्रेम ब क्षमा
हां-हां ठीक यै, अलग-अलग धर्म में ई
उ विभिन्नता होएत अछि मुद्दा की सम सब धर्म मूल शिक्षा एके जेके अछि।
सब धर्म के तै हमरा नै पता लेकिन अपन सबके धर्म कहै छै कि हमेशा से सत्य बाजय के चाही और ककरो मे भेद नै करै के चाही। ह
ई बात सुनी बहुत नीक लागल कहियो-कहियो लोग धर्म नाम पर झगड़ा सेहो करैत छथि।
ह। से तो देखबे करै छियै कि धर्म के नाम पर आदमी कते मारपीट करै छैय लेकिन अपना सबके की अपना सबके त एक सङ्गे रहैके चाही। त इसानके हुँ।
इ बात नीक विशेष अछि हमर विचार से धर्म अर्थ केवल पूजा पाठ नहि बल्कि नीक करम करब सेहो अछि।
हँ कर्म ठीक रहत तहन ने पूजा पाठ बादमे मायने राखय छैय पहिले करम नीक करैके चाही।
छथि।
अच आर सब बतैयौ।
जाकि सत्यवादिता, दया, प्रेम व क्षमा
अ धर्म से धर्म महत्वपूर्ण भाग छथि। धर्म महत्वपूर्ण भाग्य नै छैय। आदमी सभ स बड़का महत्व छैय। त धातरीके गाछमे थोड़े जायके छैय खाली बेल गाछमे दए के छैय। अ
हँ इ बात बहुत सही अछि जे जेना बीमार भ जा ह
हूँ हँ कारण स धन तभी सम्बन्ध अछि। ह
कोहि विषे कछ छूके वऐसे ही न पाल सक
आ रिपर्ट वह हो रहा है रिकॉर्ड ही हो रह ह खाली दस मिनट तक अभी रहे ह
आब दूसरे बर से क्य करेंगे ने मतलब कोइ विषे नहि रखेंगे वैसे ही बस चालू करे। ह
बस दिन
करै छी।
बात
ओ भी त
एक को तऽ पड़ ख नहि खत हँ ओ तऽ छोटा ह तऽ रहता ह ब अप ने अपन
अच्छा दस मिनट देखती।
ह फसक अ और
आप तो खुद जानती है कि कैसे खनीर बन
ह्म
प्ीज परट
अच
इसलि तो दीदी बोली की दादी आ वो दस मिनट ओमे भी कोइ दिक्कत ओ भी हो सक ी र ह
बात कर हो सक है
ह्म आत हू पक य लैंग्वेज आता पैन परैत हेतै तुरन्त खत्म जाए हूँ। इस के आगे कैसे बोले समझे नै आ रहा है सब ठीक- ते- अहूँ सेहे के छी- जा हे कुछ भी बोल सकते है ऐसा कुछ-
पहिले हम छत पर रहैत रहि
विक्की हूँ हो गया।